हँ
की हाल छै ठीक छै
हूँ सब बढ़िआँ छै
अच्छा अपनो बढ़िआँ छै
की कऽ रहल छी
अखन तऽ किछु नहि कऽ रहल छी अहाँ बताबु इंटर। इंटरनेट के बहुत जादा नुकसान भऽ रहल अछि एखन।
हँ हँ हँ यहाँ तऽ आदमी अहाँके सभ तऽ दिन भरि मोबाइल मे घुसल रहै छथिन ने
हँ आइ काल्हि के जते बच्चा उच्चा सब छै सब
मने ई इन्टरनेट नाम चीज घरमे आबि गेलै से ने। सब गड़बड़ भेल।
सब दूरी बनि गेले सबसँ अहाके।
हूँ हूँ अहाँ घरमे जेकरा देखू सभके हाथमे फोन रहै छै।
अहाँके मतलब बेटा त दिन मे भा। भरी मोबाइलके न खुसल रहल अछि अहाँके ओ सब घुसल रह छै आइ काल्हि के सब।
मने जब कहै छियै ने तब कहै छै कि ऑनलाइन क्लास करै छियै ताब बल। जब ऐसे हम चेक करब तऽ देखब कि गेम खेलैत रहै छै रील देखैत रहैत छै।
हँ हँ ई बाते अहाँ कहै छी।
हम कहै छियै मने हमर समयमे तऽ चिट्ठी पत्री रहि रहे छै। चिट्ठी पत्रीमे पन्द्रह दिनमे पहुँचैत छलै।
ह हँ हँ ई बात ठीके कहै छियै अहाँ इ कहू इंटरनेट नामक चीज घर मे घर मे आबि गेल तऽ। सब गड़बड़ा गेले अछि।
हँ
ऑनलाइन क्लास अछि। अहाँके आ हम देखै छी तऽ बोलैत रहै छै रील्स देखैत रहैत अछि अहाँके जमाना बदलि गेल अछि।
हु। अहाँ तऽ मने वएह तऽ कहै छियै कि हमर समय मे चिट्ठी पत्री पन्द्रह दिनमे पहुँचै छलै। आओर अब इन्टरनेट सँ एको सेकेण्ड सँ मैसेज चलि जाइ छै
हँ हँ फोटो वीडियो तुरन्त चलि जाइ छै अहाँके हँ
हँ हँ
फाइदा तऽ बड्ड अछि
फायदा
हमरा हँ हमर बेटी दिल्ली मे पढ़ैत अछि रोज वीडियो कॉल पर बात करैत अछि ओकरा चेहरा देखै केँ मन करै भैर जाइत अछि पहिने तऽ महिनो एक बार फोन होइत छै ओहो मे एस टी डी बूथ सॅं छै कि नय
अच्छऽ अच्छऽ हँ हँ
हँ
तऽ दूर दराज केँ लोक तो अ लग आबि गेलै नऽ वहे तो हमर भ तीजा जे छै अमि - अमेरिका मे उ छै ठीक छै आ ओतऽ से लाइव शादी देख देखेलियै लागल जेना हमहुँ ओ तै छी ई तऽ चम
हँ हँ हँ हॅं आइ काइल तऽ पंडियोजी मंत्र ऑने लाइन पढ़ि दै छै आ भऽ जाइ छै सब वीडियो कॉलिंगे पर भऽ जाइ छै अहाँकेँ पढ़ाई लिखाई मे तऽ बहुत मदद भेटल अछि यूट्यूब पर सब विषय केँ वीडियो अछि बच्चा जब बुझैत अछि क्लास मे से घरमे देखैत केँ सीख लैत अछि लॉकडाउन मे तऽ ऑनलाइन क्लास से पढ़ पढ़ल अछि
हँ मने बच्चा सभ केँ का छै कि मने गूगल पर सर्च कऽ केँ प्रोजेक्ट सब बनाबै छै आ पहिने तऽ लाइब्रेरी जाइकेँ किताब खोजय पड़ै छलै आब तऽ मोबाइल मे सब जानकारी भेट
हँ डॉक्टर ओकील इंजीनियर सभ अहाँकेँ सलाह घर बैठले भेट जाइत अछि
हँ मने इ सभ से व्यापार आओर रोजगार मे सेहो फायदा छै तनि
हँ हँ फायदो छै तऽ अहाँकेँ नुकसानो अछि
हँ मने पहले हुँ कहूँ कहूँ
अहाँ बताबु अहाँ व्यापार रोजगार सँ फाय दा हमर देवर गांव मे मधुबनी पेन्टिंग बनबैत अछि
अच्छऽ
हँ
हँ तऽ पहिने लोक बजार मे पान सौ मे बिकै छलै नऽ कोइ चीज आब तऽ लोक अमेजेन आ फ्लिपकार्ट पर फोटो डालै छथि आ पाँच हजार मे बिकै छै
हँ हँ हमरो बहिन केँ अहाॅं केँ ई मिथिला पेंटिंग बनेबै आबै अछि अहाँ
हँ आज तऽ आजकल तऽ मिथिला पेन्टिंग मने विदेश पर भी ऑर्डर जाइ छै नऽ विदो विदोेसँ विदेसेसँ लोक ऑर्डर करै छथि
हँ हँ बहुत अहाँकेँ कपड़ा लत्ता पर सेहो हुअ लगलैय जेना साड़ी भऽ गेल ओहो पर होइ छै आइ काइल शर्टो पर लोक सब करबे छै अहाँकेँ मिथिला
मिथिला केँ कल्चर छै नऽ ई सब पहचान भेलै
अच्छऽ अच्छऽ
हँ
ठिके छै ऑनलाइन शॉपिंगमे मने समय भी बचै छै आओर घर बैठल सब राशन कपड़ा दबाइ सब आबि जाइ छै
हँ नऽ हँ बुढ़ परान केँ लेल वरदान भेल गेल अछि अहाँ हँ झटकोमे झटकामे हँ बाजू
मने लाइन लेबाकेँ टेंशन सभ झंझट खतम हो जाइ छै
हँ सरकारी काम सेहो आसान भऽ गेल अछि जाति निमाण निवास प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र तऽ ऑनलाइन बैन जाइत अछि
हँ हँ हँ ठीक कहलहुँ पहिले तऽ ई सब प्रमाण पत्र बनै छलै हाथसँ लिख - लिख केँ आब तऽ सब ऑनलाइन भऽ गेल तऽ रेलवे टिकट उकट सब हँ
आ फिर बिजली बिल गैस बुकिंग ई सब अहाँकेँ सब मोबाइल घर बैठले भऽ जायइत अछि अहाँकेँ पहिने तऽ पूरा दिन भैर दिन ऑफिस केँ चक्कर लगाबू पड़ैत रहैत अछि अहाँकेँ
हुँ
आ किसान लेल सेहो फायदामंन्द छै हँ हँ हँ बाजू अहाँ
मौसम केँ जैसे किसानसभ कऽ की छै अ बीज अच्छा होय केँ चाही मौसम ठीक होए केँ चाही आ जमीन सब बढ़िया रहै केँ चाहि ए ए तऽ ओह सभ बात छै मोबाइलमे भेट जाइ छै तुरन्त
हँ नया तकनीक सँ सब फोने पर अहाँ देख लिअ
हुँ यूट्यूब पर यू